नमस्कार भैया।
कार।
और बताबै छियै, यहाँ के हाल चाल कैसन छै नीक छै ने।
ईहां के हाल चाल सब नीक छै, अहां के बताबे छै ने हाल चाल नीक छै।
हँ, हमरो हाल चाल सब नीक छै बड़ा बढ़ि येह छै हाल चाल। अहाँ के बतई न, अहाँ के माता पिता, बाबा, दादी, भाई, बहन सकलू बाबा ई सभलोग नीक छै न।
एगो बात कहल जाय जाय छै रुकै छै त नॉर्मल कॉल करे छै तब अहाँ के बताबे छी।
हूं हूं अ अ के तऽ हमर बाबा के नाम धल छियै तऽ हमहु ना छोड़े छी। इयै समझइ छियै।
नाम कहाँ पता छै, हम एगो खाली उधियाय वाला बात क देनेे छी ओकरा बाद
उम्म ना हम पता छियै, हम पहिले शुरू न होइ छियै केयो के घर परिवार के, लेकिन हमरा घर परिवार के बारेमे केयो बात करै छी ने तऽ हम ओकरे के छिआ लेदर कय दै छी इयई
तऽ सुनै छियै हम
धीरजउ के धीरजउ के भी रोआ के भिजा दे। छियइ आहके आहके पहिले ओ दिन हम ब्लैक लिस्ट में डाल देले रह उ मोबाइल। नम्बर ओहि ओहि बात वाला भीरा जाउ। भी डाल देले रहै छैय और बताबै छी अहाँ खाना उना भऽ गेलै।
हँ यह के तऽ खाना उना हो गेल छी अहाँ के बताबै छी। खाना उना हो गेले छी।
हँ हमरो खाना उना भऽ गेलै लेकिन एगो बातके अहाँके शुक्रिया करै छियै कि बातो बता दै छी कि दोसरा मोबाइलमे लॉग इन करैके।
हँ हँ ई इहा के हम सा न छियै।
ओ अहाँके साइंटिस्ट छियै हम ना। जान रहल छिय ओहिसे वाह
पातर छियै तऽ मोट कर देबे छियै आ मने अथी कथि बौना छियै त लमबा कर देबे छियै।
न तऽ हम अहु स लामा बड़ी आम पातर छी।
आबै छियै न नपुआ लबै काबो, आबै छियै नहि नपआ लबै छियै। जेकर बारका छैय ओ अपन मोबाइल एक्सचेंज कर द बदलै छियै।
न हमर महंगा मोबाइल न छियै, इ आहाँ के बता दी कि हम स तीन दिन मोबाइल लैए के यहाँ क
हमरो महंगा मोबाइल न छियै।
अहाँके केतना के छियै मोबाइल।
छियै नौ हजार के।
हँ हमरो छीयै पैंतालिस सौ के, चलियै ई एक्सचेंज कऽ लेबै एक्सचेंज बदल लेबै।
मने बोलेके जीरो, छोड़ै छियै ओसभ आ ओसभ बताबै छियै ने मोबाइल एगो किनय के हमरा छियै, कोन मोबाइल किनै छियै ई बताबै छियै ने थोड़ा।
हम मोबाइल किनै छियै रियल मी के मोबाइल किनै छियै किनले
आ हमरा तेकरा तेकरा हमरा किने के हइ तैका बताबै छै ने बढ़
हँ, अहाँके कीनय के अइ तऽ अहाँके रेडमी के मोबाइल खरीद लेबै, बड़ा टिकाउ होइ छै रेडमी के मोबाइल बड़ा दिन तक चलै छै ओर बताबै छि न अहाँ के खाना भऽ गेलई।
हँ, ईहके तऽ खाना हो गेल। अहाँ के बताबै छी न हो गेले छियै यहाँ के त भेलेयै चिकन। भेलै मैं मटन भेलै ह खसी के मीट भेलै मैं सुगर के मीट भेलै य अंडा भेलै य आउरो दाल खैली। छि भात खइले छी आ उपर से अचार खइले छी आओर सब मारचक अचार खइले छी आ इ निम्बू खइले छी आंवला के अचार खइले छी उपर स खइले छी भाटा कोबी अलुइ पियाज कचरल पियाज लहसुन। खइले छी, अहाँके खइले छी कथी कथी।
हम तऽ खैले छी आज दाल, भात, आलू के मटर पनीर के तकारी खायले छियै, फेर खायले छियै सलाद खैले छियै सलाद मे खीरा आ। गाजर चुकन्दर ई आ। नीं्बू हरी मिर्च चाट मसाला खायले छियै फेर खाायले छीियै चटनी मे कच्चा आम हरी मिर्च आ ए पुदीना के आ सेना नमक के चटनी खायले छीियै बड़ा नीक आई। अचाार खयले छियै इहे सब। खायले छीय स्वादिष्ट खाना लागै छै दिल खुश होजाइ छैय खा के अहाँके बताबै छी न अहाँके।
अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक खाना खाइ छी।
हँ अहाँके खानामे सभसँ नीक खाना कोन लागै छैय।
हमरा तऽ नीक लागैत छै दाल भात भुजिया अचार के सब्जी आओरो कथी हम कहैत छी ने चिकन लागैत छी चिकन बिरियानी मटन बिरियानी मटन हांडी ईसभ अच्छा लागैत छैय बड़ा नीक लागैत छैय बड़ा नीक। नीक लगाई छैय बारा अहाँ कह छी नेइ कुछो।
हँ हम कहै छी कि यहाँके। खाना। बनाय आ जाइ छैय।
हँ इहाँके तऽ आ जाइ छै खाना बनाबैमे बड़ा नीक नीक खाना बनाबै छैय।
ओ अहाँके खाना मे कथि कथि बना लेइ छियाई कोन कोन खाना मे बना लेइ छियाई।
चिकन बना लेबै छियै मटन बना लेबै छियै अं्डा बना लेबै छियै आओरइ कथिी कहै छियै ने मछली बना लेबै छियै मटन बना लेबै छियै सुूगर बना लेबै छियै दाल बना लेबै छिये। छी भात बना लेबै छी रोटी बना लेबै छी टमाटरके चटनी बना लेबै छी आमके चटनी बना लेबै छियै आ कटहरके सब्जी बना लेबै छियै। आ लौका के सब्जी बना लेबै छिय आ कदू के सब्जी बना लेबै छियै इहे सब बना लेबै छिय अहाँके बात। बताबै छियाई ने कथि कथि बनाबै छियै।
हम तऽ खाना मे बना लेबै छियै दाल बना ले छीयै भात बना लेबै छियै फेर। सब्जीमे हर। तरह के सब्जी बना ले छी। फेर रोटी बना ले छीय फेर अहाँ से बता दी कि हम मुर्गा के बिरियानी। बना ले छियै म अ। एक। खस्सी के बिरयानी। बना ले छै। फेर मछली के बिरियानी फेर अंडा के बिरयानी। बना ले छियै। फेर मुर्गा। मीटो बना ले छै खस्सियो के मीट। बना ले छियै अहाँ के बता दी कि मछलियो के बिरयानी मीट मछलियो के अच्छा से बना ले छै। तरीका से बना लै छियै फेर। अंडा के अंडा अंडा करी बना ले छैय। छियै फेरंडा के ऑमलेट। बना लै छियै फेर। पास्ता चाउमिन मोमोज। मोमोज बर्गर ई सब बना ले छीयै फेर सेैंडविच। फेर इडली साम्बर बना ले छियै बहुत कुछ खाना मे बना ले छियै फेर अहाँके बता दू की हम बना ल छी। छियै अ गुपचुप गुपचुप के तल के छान के अच्छे से ओकरा मसाला उसाला बना दे छै। पानी बना लै छियै गुपचुप के मने गुपचुप के सामग्री सब बना लै छियै हम बहुत चीज बना ले छियै अनेक तरह के काहेकि हम पहिले बाहर पढ़ रहै छियै ने तऽ बाहर मे अकेले खाना उना बनाबे के पड़ैत रहै तऽ हम। केेले मतलब अपने से। खाना बनावे के पड़ैत रहे छैय अपने से खाना बनावै बनावी धीरे धीरे सब चीज अनेक तरह के खाना बनावे के सीख जाय छैय आ धीरे धीरे सारा बनावे के आ जाय छी अब अब कोनो दिक्कत न होइ छी कहू अकेले हम। आ जा सकै छीयै। कहु एडजस्ट हो जा सकै छीय हमरा सब बनाबे आ जाइ छी आ और बताई न अहाँ के ओरी के मौसम आज कैसन छियै।
इहां के तऽ मौसम बड़ा खराब छैय बड़ा खराब र रु कहे छै ने बड़ी पड़े छैय।
रौदा रौदा रौदा।
बड़ी खराब है यहाँ के। मौसम आजके तऽ आ रौदा पड़ैत छै ने तऽ दू दुपहरमे कहैत छी दादा दादी माता पिताके से नहि निकलय निकलहु निकलैत छी तऽ कहैत छी छाता लऽ कऽ निकलैत छी।
हँ अहाँके सही बात बोले छी हाँ आहा के बात तऽ सौ परसेंट। तीसत। सही बोलै छै लेकिन हम तऽ ध्यान रखबै अपने माता पिता दादा दादी। हम अपनो ख्याल रखबै लेकिन अहों के भी निकलबै नइ कोन। जरूरी। होताई त निकलबइ त आहाँ के छतरी जरूर लेके निकलबइ आ। फेर अपने माता पिता के ग्लूकोनडी ऑरेंज वाला पियाब। बय ताकि ओकर शरीर। मे पानी के मात्रा के कमी न होइ छैय। ओहिसे पानी के मात्र। ह बनल रहे छैय। शरीर मे आ फेर अहाँके अहके शिकंजी आम के कच्चा आम के शिकंजी बना बना के पीबै ताकि रौद से काफी। रक्षा करै छैय ई सब शिकंजी उकंजी पिये छैय अ। से काफी रक्षा होइ छैय शरीर के पानी मे पानी के शरीर मे। कमी नहि होइ छैय लू से बचाबै छैय बड़ा रक्षा करै छैय बड़ा नीक से दे शरीरके देखभाल करै छैय ईसभ आओर बताबै छैय न। शिकंजी बनाय आ जाइ छैय आम के कच्चा आम
हँ, हँ, हँ, ईहा के त शिकंजी बना आबे छैय, बड़ा बढ़िया बनावे छैय। अहाँके आबै छैय। एहि लऽ कऽ पिलाबै छै।
हँ। जरूर जरूर आबै छै।
अहाँके कभी पीले नहि होइ छियै, आबै छी ख पिलाबै छी।
हँ, जरुररे-जरुररे, हम तऽ एहिस अहाँके तऽ अमीर छियै, हमरे शोरूम मे से लैम्बरड्स टेन खरीदले छियै तऽ अहाँके तऽ अमीर छियै, तऽ अहाँके शिकंजियो पी ले होबे, शिकंजी तऽ एक लाख के एक गिलास मिले छै न ओहिस हम न पी
ऊहु, एक लाख के थोड़े न मिलै छै, एक करोड़ के मिलै छै, एक मिलियन तऽ कम एक मिलियन कितना छिय पता छ दस लाख के कहै छियै।
नह बिलियन हम कहै छीय अहाँके सुना दिक्कत होइ छै, साए सए सय मिलियन के एक बिलियन भाय छै तऽ ओहिस हम कहै छी हम गरीब छीयै तऽ हम कहाँ से चिकंजी पी पबे, अहाँ के अमीर छी तऽ अहाँ पिलबई अबई तऽ अहाँके घर काहेकी हमरा शोरूम से लाइमबर्गिन खरीदले छी, जेड्स टेन, आ फरारी जैस कार खरीदले छी त अहाँ के ते बहुत
आज आबैत छियै ने सुनैत छियै ने आज आबैत छीियै ई पूरा अथी कम्पनीे खरीद लेबे छी, शोरूमे खरीद लेबे छी।
यहाँ के फर्टीचर क्लास छी, मिडिल मध्यम वर्ग के छियै ओहिसँ ओहिस बोलै छियै। अहाँके कं्पनी न खरीदेतै हमर अहाँ अहाँ जादा फेकू मत, नहि तऽ लटे मे हमरा दिक्कत हो जाइ छै।
ओ कितना के शोरूममे कितना के बेचैत छियै।
शोरूमो तऽ हम बेचै छियै ओकर, मने अहाँ से छोड़िये ने अहाँके औकात के बाहर छै
यहाँ औकातके बातावर जाइ छियै ने तऽ सभ खरीद लै छियै।
हँ, ठीक छै। अहाँे मध्यम वर्ग के लोग न ओहिसही करै छै, रहैत कुछ न छै लेकिन गुमान बड़ा छै।
रौदामे छियै ने अहाँके अहाँके रौदा
हँ, बोलिये न, अहाँ से अमीर अमीर लोग भारत मे रहै छै समझ बुझलिय, लेकिन अहाँ लेखा गुमान न करे छै अहाँ के तऽ बड़ा गुमान करे छी, मध्यम वर्ग के हो के इतना गुमान ठीक न छै। हमर कम्पनी आ- अाँ । हमर कम्पनी य से सातो जनम मे न खरीदाइ छी चल । से बाज के बड़ा नीक लागल फिर कबो समय मिली तऽ अहाँसँ गपशप करब।
अहाँ से भी बात कऽ के नमस्कार धन्यवाद नमस्कार गप सप । करब ।